ह
हाँ सखी
की हाल चाल छैय सखी
बस नीके छी आहाँ अपन कहु की हाल चाल अछि।
अ हमे भी नीक छियैय आओर कहु। बाल बुदरु सब नीक छथिन।
हँ सबे एतय ठीक छैय अभी कनिक मौसम के छैय मार कि सब के सर्दी खासी भेल छैय आ ब हुँ
इ इ मौसम तऽ एम्हरो खुब गड़बड़ छैय।
हँ तऽ से तऽ कहलौं कि इ मौसमेके छैय मार सब बड़कास लेके छोटका तकके सबके सर्दी खासी बोखार सबटा होबे करैय छैय लेकिन अभी देखियौ बोखार उखारके तऽ नै छैय लेकिन कनिक सर्दी खासी देखैय छी। दुनु बच्चा के भेल छैय हँ।
हमरो आर बेटी सब तऽ अभी ह सर्दी खासी त नै भेल छैय लेकिन हँ मौसम बड्ड खराब छैय इमहरोके
हूँ हूँ
अब देखियौ खराब की कहबैय यै सखी पाइन नै होय छैय तकरोमे दिक्कत होइ छैय तकरोमे दिक्कत दिक्कत कोनो ई नै छैय कि आदमी के कोनो चीज में संन्तोष भेटेय छैय से सब नै छैय
हाँ जे जे जेना देखु नै गरम अथी घामो रहैय जखनी छलैय तखनी ओएसने ओ मन उमतायल रहैय छलैय इ केना कतय गर्मी छैय तऽ कतो गर्मी छैय कतौ गरमी छैय
आएय से तऽ होबेय करैय छैय कि कोनो मौसम में अहाके लागेय छैय कि सुकुन नै भेटैया
हँ हँ
तऽ राहत जे भेटैत छै से कोइओ मौसम में नय भेटै छै किछ दिन तो नीक लागे छै फिर लागे छै कि कोना के ओ मौसम खतम हाय जाय कि कम से कम हँ ई रहे के चाही
हा सही कहलो बहिन हमरा आरो घर कऽ तऽ मत कहु जेना अ हमरा आर के भी दु दिन से न एतेय बदन में दरद आ सर्दी बोखार नियर लगैय छैय नऽ भीतरे भीतरे
हँ इ वायरल के छैय शिकायत नै बुझैय छियै इ वायरले के छैय अहाँके लक्षण भऽ सकैय छैय कि सर्दी खासी जे होइ छैय नय अहाँके या ककरो होयत तऽ अहाँके इन्फेक्शन जे हैत तऽ ओकरो सँ ईसभ सिस्टम स्टार्ट हो जाइ छै बुझलो से से होबै छै हँ ओर सखी खान पियन बन गेले कि
हँ सखि हँ सखी आज नश्ता पानी बन गेल छै बिहान भिनसरे आज उठले छीय पाँचे बजे आ ओहि घड़ी से जे लगल छियै नऽ तऽ आ कनिक जल्दी बन गेल
अं की बनेलियै आ सबखी
आज बनेले छियै कद्दू के सब्जी आ मकई के रोटी मकई कए टाकऽ
हँ हँ हँ बुझै छी तऽ अहाँके मकइके रोटी बनाबे आबैया
हँ हमरा आर के खूब नीक हमरा आरके ना आबै छलै जेना हमर सासू माँ हमरा आरके सिखेने छथिन खूब नीक हँ खूब नीक बनबै छथिन ओ तऽ
हमरा नय ओ आबेब हँ
आए सखी तऽ हमे बताबै छियै ने अहाँके तऽ हमे बताबै छियै ने अहाँके जेना देखू मकई के जे आटा अहाँ लगे छय
हँ
तऽ मकई के आटा के तनिक सुसुम पानी मे गरम क कऽ आ कूहल्क दे के सान देब आटा जैसन गूद देब ठीक छै आ ओआमे कनिक प्याज टमाटर और हरा मिर्चा काट के महीन महीन आ धो दे कनिक नून दे देब हँ जे इच्छा छै त मसाला वाला खाायके तऽ हलको हलक तनी कनि कनिक एकदम दे देब ओकरारमे गोलकी जीरा आ हल्दी हँ बस हँ आ ओकरा बाद फिर ओकरा आटा नीियर गुन देब आ कनिक मोट मोट घी दऽ के घीम आच मे मोट मोट थाप देब रोटी नियत आ ढक ढक कऽ कनिक दे रीला सिझा दे ई एना सौद सोंध बनै छै नऽ सखी की कहब जेना चाय साथ खाउ आ चाहे चटनी साथ खाउ बड नीक लगैत छै खामे
हँ मतलब कोनो केी चीज संग अहाँ से खा सकै छी काहेि देखियौ ओकरा में तो अहाँ एतेक मसाला वसाला द देलहुं हें एहने चटक गर लागे छै
हँ हँ जानै छियै जेना कच्चा भी मक्कई रहै छै ने तऽ ओ तनिक मीठ लगै छै आ टाबा बला तऽ कनिक उसठ भी होवै छै लेकिन जे कच्चा मक्कईके होवै छै नऽ देहाती मकईके ओकरा आर के छील दउ। आ रात में फूले दे दो आ आओर बाद भिनसरे उठ कऽ ओकरा मिक्सी मे पीस दउ। कनि गाढ़े पीसब चटनी जैसन, आ पीस कऽ ओकरा में वही हल्ी मिर्चा गोलकी जीरा कनीिक कनिक द के आ प्याज हँ जे देबा के छै से दे दौ आ कनिक एक मुठ्ठी आटा दे दौ कि ओकरा आर मे हँ बाइंडिंग होय एक दूसरे के पकड़ सकै आ ओर बाद फिर वही लस बानधहै छै ओ से आ ओकररा बाद फिर वहि घी द के सीम आँच मे तावा पर ढक ढक के सेक दू। कनिक छोट- छोट रोटी बनत लेकिन बड्ड नीक बनत।
छिलका जका
छिलका जका हँ आ जे गरम - गरम खाउ नऽ सखी आह! मन तृप्त हो जाय छै। हमरा आर के तऽ
ओ वाला खायल छियै सखी। नहि ओ वा खायले छी हँ हमर जे बहिन छथिन ओ ओहने बनाबै छथिन। थिन तऽ अहाँ ओकरा गेहूँ के आटा मिलबे छिए आ उ कि करै छथिन जेना फूले दय छथिन ने तऽ ओकरा मे कनिक चाउर मिला दे छथिन फुले लेल। आ अरवा चाउर के दे दय छथिन आ हँ - हँ ओहो बड नीक लागे छै मो मोट सन बनै छै लेकिन बड्ड नीक लागै छै ओहो
छै ओ कनिक ई कनिक मुलायम होबे छै।
हँ, नहि - नहि ओहो मुलायमे रहत अहाँके।
हँ
ओहो मुलायम रहत। हाँ आहाँ जे सोचै छी जे एकदम कुरकुरा होते से नहि हैत छै। बस ओहि छै जे आटा जे काज रहै छै से चाउर करै छै। चाउर के ई बन्धा जाइ छै से बस आइ किछु नहि। ओहि के त हम खैले छी उ वला लेकिन ई जे आग रोटी के कहलहुँ ने ओ हम क कहियो नहि बनेले छी खाइ छियै लेकिन बनबै नय छियै कोइ दे दै छै त हमरो नीक लागै छै अह
खूब नीक अभी जेना बरसात से हमे शुरू करब से भर ठण्ढा हमे खायब।
नय बड नीक छै त अहाँ से अहाँ के कतय भेटैया ई जे छै आटा
आटा चक्की मे मिल जाइत छै जे आटा पीसैत छथिन ने मर मसाला सब पीछे छथिन चक्की वाला ओ सब र खय छथिन हँ जे सत्तू उतू के दुकानो मे मिल जाय जे माँंगब ने अहाँ के हेबे के मकई के आटा दउ त ओ अहाँके दे देत
ओ हमरा नहि छलैया बुझल ई बात।
आ बौआ के अहाँ ला के बना लउ चना आ चाहे ई अपन कच्चा मकई के ले के बनालो कच्चा म के कइ त पकौड़ियो बनै छै। हँ खूब नीक लगै छै न कुर कुर कुर कुर
हँ हँ आ देखियौ रेस्टोरेंट सब मे की करै छै यही सब न बनबै छै
हँ सही कहलों
हँ आ एकरो के पाय लेले छै दू सए तीन सए टाका लेले छै एकटा प्लेट के कहे छै पॉपकॉर्न के खिलेलों हँ अहाँके कॉर्न के पकौड़ी।
हँ हँ हँ
हँ एगो डिश बढ़ जाइ छै आ ओकरा मे कॉर्न फ्लावर दे दैय छै। जे अरारोट के पाउडर होइ छै से ओ सब मिलाबै छै ने त ओकरा से कनिक आओर सुन्दर बनै छै।
हँ हँ आ जे सखी एकटा आबै छै अभी मार्केट मे खूब एकदम ओकर धूम छै स्वीट कॉर्न बड़का मोटका सुन। त जे स्वीट कॉर्न के जे स्वाद छै आ इ जे देहाती मकई के स्वाद छै देशी मकई के ओकरा कितना अंतर होवे छै स्वादमे
आ तो अंतर नहि हेते सखी ओ होइ छै कि खेती से करे छै। आ देखियौ खाद पानि द क ओकरा ओतबे छोटमे काटि लैत छै। इ सभ जे रहे छै देखियौ मिट्टियो पर के बड्ड स्वाद होबे छै।
हँ ई त सही कहलुस
हँ जेनाकि देखियौ सब ठाम के अहाँ मकई खेबै त सब ठाम के सब रंग के लागे छै खाइ मे कोइ मिठ एकदम मिठा लागे छै कोइ कनि पंसोह जैक ताई लागे छै कोइ कोने मतलब दोसरे के रंग के लागे छै
हँ हँ आ जे मीट मकई रहे छै। से खाइ मे कतेक नीक लागैत छै मुँहे सँ नहि छूटैत छै हमरा एतय लगै छै एकटा आओर खा लेब एकटा आओर खा लेब
लेकिन जानै छियै सखी हमरा बड्ड खराब आदत अछि हम नहि खाइ छी हमरा एहन नीक नहि लागै छै छिलका उलका खा ले छी पकौडी तकौड़ी बना के खा लेलों लेकिन जे उ पका के खायल जाय छै न से नहि खाइ छिय हमरा बड्ड आसकत छुटैया बड्ड आसकत लागै छै ओकरामे
तऽ अहाँ तऽ मूँगफलियो नहि खाइ छियै तब त
नहि मूगफली सब खा लेय छी।
काहे की केना तऽ ओक त छिल न न उ ज छिलका वला फली रह
आ तो ओकरो फोड़ फोड़ के खा ले छी लेकिन देखियौ एकरा मे कनि हमरा बेसी के ई लागे छै ओ फोड़ फोड़ के खा ले छिय ओ एकरा मे नहि लागे छै हमरा आबुझ जकाँ लेकिन एकरा मे हमरा बड आबुझ लागे या। के ओतेक बैसके हँ ओतेक बैसके छीलत फेर कहियो तऽ भुजत या पकात
देखो बहिन देख बहिन कहै छियै हमे जे अब मुँहो के स्वाद जे अहाँके छै। चाही आ मेहनतो नहि करब अहाँ तऽ कोइ केना खिलात तऽ अहाँके
आ हमरा किए नीक लागै छै जानै छियै ओ जे आगमे पकबै छै। से हमरा नीक लागे छै जे ठेला सबमे बेचे छै ने लगा
हाँ जे नून हाँ नून आ नींबू रगर के देवे छै
छै हाँ हमरा उहे नीक लागै छै। आग में पकल वाला आ गैस पे पकले वा जाने छे जड़ जाय छै लेकिन ओहन स्वाद ने होवे
हाँ ई तो सही कहलों नहि तऽ जानै छियै सखी एकटा तंदूर मिले छै जेकरा मे। टमाटर उमाटर पकओल जाइ छै हाँ
ऐ सखी देखियौ कितना सामान अहाँ खरीद के रखबै। अभी हम सब रहय छी रेंटके घरमे बुझलहूँ आ कितना सामान छैय अहाँ रखबैय। हँ देखियौ जरूरत के एहन जे रहैय छैय सामान एक त खरीदबै तऽ चारि टा के लगात के आओर जरूरत छैहे घरमे से से आदमी ए-ए मार्केट जाइत छै तऽ दू चारि टा आओर सामान खरीदके ले आबै छै लेकिन जब ल कऽ घरमे रखै छै तऽ देखै छै कि ओकरा लेल जगहे नहि छै आब अहाँ जगह बनाउ आ राखु आ नै तऽ फिर वही कहियो कि पाइ लगा कऽ किया बर्बादी के कारण बनैय छैय
आ ना ना किराया के घरमे ढेरो सामानो के भरमार नै करेय
नै करबाक चाही हाँ देखियौ जरूरत रहैय छैय तऽ आदमी खरीदबे करैय छैय।
हाँ आ जेना कभी खाली करके जाय के पड़त तऽ कते समान ढोउ त आदमी
आ नै देखियौ इ रहैय छैय न कि जे जे रहैत छैय इ रेन्टके घरमे तऽ अहा जे रहैय छी तऽ देखियौ घर अहाँके जरूरतके अनुसार ने बढ़ा सकैय छी ने घटा सकैय छी। अहाँके जतबा के देल छैय अहाँ ओतबेमे रहु। आ जे अपन घर रहैय छैय आ जे अहाँके जमीन छैय या छत छैय।
एहिस कि एकटा एकटा रुकु न हमरा के कॉल आबैय छैय हमे करैय छियै यहा अहा के ठीक छैय।
ठीक छैय ठीक छैय कारु करु